हेलो।
हँ कहियौ, की हाल समचार ये।
बढ़िया, अहाँके केहन अछि।
हमरो ठीके छै, खाना पीना भऽ गेलै ये।
हँ खाना पीना भऽ गेल, ठीक छी?
हम तऽ ठीके छी, अहाँ कहु अहां ठीक छी ने।
हँ हमहुं ठीक छी।
कि करै छि।
किछ नहि बैसल छी अहाँ कहू- -
हमहूँ किछु ने हम हुं तऽ परल छलौ।
आहाँ कहु लिअ।
के छैके छैइ।
हँ ठीक छै हँ कहू- -
हम कथी कहु कथी सब खानाई खेलियै या।
या सुतेकाल मे जे बात पलटेते देखु कनिया। दू मिनट बाद तनी काल में हेलो। नेटवर्क न इ पकड़ैया।
हँ पकड़ैत छै, आवाज नइ जाइयए।
हँ हँ आब आबि जेबें तहने आबि जेबे गुम भऽ गेल छलैई। कहु खाना पीना खेलोहु खाना खेलहु- -
हँ हम खेला खेला- -
नेइ आब खाय लाए जायब कोनो कनी बात तात कऽ लेतोउ बनि रहल अइ नीचा मे बने गेल हैत। माँ बनबै छथिन हु- -
आऔर बोआा क- -
क बौआ सब -
न इ एगो जागल हई एगो सुतल हई।
सुत रहल।
अहाँके बाद - -
अचा अहा के - - हँ सुति रहल हँ हम तऽ छत पर छि, मम्मी सब सुता देलकै माँ सब- -
अच्छा नई हमर एगो सुतल है, एगो हैया कोरामे छै।
अच्छा- -
ही-ही-ही ह
ख हम्म - हम्म
कि कहल को- - आओर अपन, अब हुनकासँ बात भेल? हँ हम अत एल छियै, अच्छा
आई घूमअ फिरअ लए गेल छलखिन।
अच्छा।
म ता एकटा पार्क छै बहुत नीक छै पार्क
अच्छा
ओइ मे झूला तूला छै स्विमिंग पूल छै। गार्डन सब किछ छन, अपन दोस्त साथे कहलखिन ये जे ने बु, ओकर घुसअके छै दू हजार रुपैआ बुझलियै।
हँ हँ।
ओऽ ओइमे अहाँ भइर दिन अथी करू तयो दू मिनट बाद निकलु तयो। ओ पैसा देला के बाद किओ किछ नयि कहत, अहाँ पर ए कते तऽ दूटा दोस्त साथे गेल छेलखिन कहलखिन जे हमरा बहुत नीक लागल एक बेर आयब जायब।
अच्छा।
हम कहलिये हँ किया नै जैब हमरा बिना तऽ नीके लागत अहाँके।
हू हू ह।
जैब जैब आरामसँ जैब। अहाँके तऽ फर्को नै पड़ैत हैत हम जे नै छी तऽ।
आ कोनो दोस्त ओर संगे घुमय छै नै परैत हेतै राति कऽ पड़तै ओकरा फरक।
हँ नै तऽ फेर कहलखिन ओ हिन्दीएमे बजै छथिन ओ।
अच्छा।
कहलखिन ऐसा क्यु कह रही हो? तुमसे भी कीमती कोई है से सब कहलक।
अच्छा ओ।
हँ हिन्दीएमे हम कहलियै यौ हिन्दी नै बाजू हम मैथिली बजै छी।
अच्छा।
तैयो हुनका हिन्दीए अबै छै मैथिली बहुत समझि जाइ छथिन ई बजै नै छथिन।
ओ हँ पहिले इहो ह हिन्दीए मे बात करै छेला पर आब एक संगे रह लगलियै। तऽ मैथिलीमे बात करै छै।
से तऽ हमऽ सिखा देबै देखियो न कतबो स्मार्ट छै अथी छै। अपना लेल छै हीरो छै अपना लेल हम जे मानबे सेहा रह तै हम तऽ सिखा देबै। जेहन हम अपने छियै तेहने तऽ भाषा सिखेबे करबै।
हँ हँ। हमहु एलौ हन सूतयै लै अपने छै छत पर। हँ।
कहलियै जे हम हमरा एते आबैया अहाँके किछ नै सीखयके मोन नै होइया। अते जे अहाँ बात जे करै छियै सीख लेब। तऽ कहलखिन है हम जे सिखने छी उएह नीक लगैए। हम कहलियै ओ तऽ बुझलौ। हम कहलहुँ ओ तऽ बुझलहुँ लेकिन ई सीख लेबै तऽ इहो नीक लागत।
हँ हँ ई बात तऽ छै।
कभी सामने मे रहथिन तहने ने सिखेबै। दूर देश परदेश रहै छथिन की कऽ सकै छी।
हम हमहुँ सब जब शादी भेले छलै तऽ शुरू शुरूमे तऽ बम्बइ रहै छला।
अच्छा।
ओ।
हँ।
हमरा तऽ शुरूए सऽ दिल्लीए मे।
अच्छा।
हुनकर बाबे घर दुआरि ले लेने छथिन हुनकर पप्पोसब ओतै छथिन।
अच्छा।
ससुरो के पप्पा उएह लेने छथिन घर दुआरि।
अच्छा
ओ पुरान तुरान भऽ गेलै लेकिन उएह मे रहै छथिन ओ बाबा के निशानी छै, ओ जिन्दे छथिन लेकिन तैयो नबका जे घर छै ओ किराया पर लागल छै। एकटा आर हमर ससुरो लेलखिन। जेना ई छथिन नै ई जे छथिन हिनकर बाबा लेने छलखिन।
हूं
ओहिमे रहै छथिन आ ससुर जे लेने छथिन हिनकर जे पप्पा लेने छथिन ओहिमे किराया लागल छै।
नै हमरा के गामे मे जमीन बड्ड यै।
आ गाँवो मे हिनका हमर सबके जेम्हर छै टोल मे इहै हिनके छैन सभस ज्यादा खेत, कलम, गाछी जगहो आगां में खूब बड़का टा के दनान खूब दूर में घर आठ नौ कोठली के घर, किचन तिचन रुम, भगवान घर अलग स बहुत चीज पीछा मे बाडी बाड़ी जंगल छै कते दूर मे लोग घरे बनेतै।
हूं हूं।
ऊं नहि तऽ बाड़ी ताड़ी बनेने छथिन एहिमे रंग बिरंग के गाछ ताछ रहल। नर्सरी तर्सरी हँ रहल।
कोनो चीज के कमी नै यै।
हॅं लेकिन कोन फायदा अ
हँ ये ओ बात छै।
तै दुआरे। हॅं इम्हरो आइ छलै भोज तोज माछ भात के।
तऽ भऽ गेलै भोज?
हूं भोज भऽ गेलै हन सब खा क जा रहल छथिन।
अच्छा
हूं।
हमहुं छी अपन बैठल देखियौ बौआ एगो सुति रहलै एगो और सुति रहतै
अच्छा।
तऽ हमु सुतब।
ठोकि ठोकि क सुता दियौ
हँ नहि दुनू बौआ बीच मे सुते छै ने
अच्छा अच्छा।
बड़का बौआकेँ अपन नीक लगैछै पप्पा लग सुतै में त पप्पा लग सुतै छै।
अच्छा।
हम्म
सबके एक घर में भऽ जाइयै चारि गोटा के?
नहि पलङ्ग बहुते बड़का छै आ ओतऽ मधुबनीमे जे रहै छीयै तऽ हम हमर छोटका ब बौआ एगो रूममे सुतै छै आओर ई दुनू अपन एगो रूममे।
आ।
मतलब सुबहके हुनका कामप पर जाइके रहै छै बौआके इसकुल जाइके रहै छै तऽ ई रातिकेऽ बड़ उठ कऽ। मनैत रहै छै।
अच्छा हँ हँ।
तऽ निंद खराब भऽ जाइ छै ने हुनकर सबके।
अच्छा अहूके फेर दिक्कत होइत हेत।
तऽ हम तऽ दिनकऽ सुति रहैत छलौ कहियो काल।
आ
बच्चा के थोड़ी ने छोड़ल जाइ छै।
अहाँके सुतो नहि देत हेत।
नहि जगले रहै छै। अभी आओर हमरा अभी दिक्कत हेतै।
आ बिना।
जाय दियौ धुरजाऊ सुतै सुत तऽ दूगो एहन मिल गेल आब कथी सुतू। दूरे-दूरे ठीक छै रह दियऔ दूरे-दूरे दुनू। हँ।
तऽ दुनू बड़का भऽ जेतै तखन कोनो टेंशन नै।
हँ कनि दुनू बौआ कनि छोटका बौआ कनि पैघ भऽ जेतै ने तब नहि रहतै टेंशन।
तऽ दुनूके एकटा घर खरीद देबै ओहिमे रहतै।
नहि मधुबनी मे जे रहे छै तऽ तऽ दूगो रूम छै एगो किचेन छै बाथरूम वाथरूम सब छै।
हँ।
हा बउवा के धऽ देैबे।
हूँ।
बड़ सुन्दर बड़ सु
आब कनि पैघ तऽ होबे दियो पैघ भऽ जाउ।
हँ आब तऽ अहाँके पैग के इन्तजार हयत ने।
हँ हमसभ तऽ कहने छलै एकेटा बौआ खाली बड़केटा बौआ।
हँ।
पर हमरा जे मतलब अथी छै ने तहिमे ककरो लड़की नहि छै।
अच्छा।
सबके दू-दू टा। लड़के छै तऽ सबके-सबके हमरे पर छले उम्मीद एगो।
हँ एहन भ जय छय हँ।
तब त हमरो भ गेलै फेर बोउवे।
हूँ एहन होइ छै कते के लगातार। रहल बेटे भऽ गेल कते के बेटीये।
हँ तऽ हमरा आरके तऽ बड़ मोन छले बेटी लए अपन नहि भेलए तऽ की कहू। जकरा मोन रहै छै तकरा थोड़े ने होइ छै।
ए बेर अहा तैय दुआरे। कथू में मुन नहि दौरेबाक चाही अपने आप जे आबै के हेते से आबि जेते।
आब नहि बापरे बाप भऽ गेल।
ऐ।
आब तऽ भऽ गेलै हम तऽ हम ऑपरेशन करबा लेने छी आब नहि तऽ हुआ।
एकटा आर के देखतियै बेटी के।
हू बाप रे तबते हमरा ढेरे लागि जायत हमरा।
किए ढ़ेर लागत ओ जे छथि रिया तिनको छै तीनटा बेटी।
बाप रे हुनका तीनटा बेटी छै।
आओर बेटाक के बाट मे छथि।
ओहो बिचारी के बड़ दिक्कत।
पता नै ऐ।
कोनो नहि हुनका कहियो कोशिश करैत रहतै भऽ जेतै।
हॉ।
फेर भऽ जेत टेंशन नई लियऽ एगो बुच्ची हेबे करै एगो बोउओ भऽ जायत।
आ ताहि दुवारे
दू गो दोआर रहबाक चाही।
हँ।
आ हुनकर पति की करै छैन जे? हुनकर घरवला की करैत छै?
हुनको करै छै पढ़ाइये एखन तैयारी करै छै नौकरीके।
अच्छा तऽ एगो गामें में रहै छथिन?
ह्म्म एखन गामे में कहियो कालके अपन सासुर जाइ छथिन।
अच्छा।
हू। ओहो अलगे रहैत छथि हुनकासँ।
अच्छा।
सबके बड्ड दुःख।
हँ ई रहै छै ने तऽ बहुत टेंशन भऽ जाइ छै।
ह ह ह खयाल आबैत रहे एकदम।
खयाल तऽ खयालर ई भऽ जाइत छै ने जे खाना खेने हेतै कि नहि की करैत हेतै नहि करैत हेतै।
अह ओकर कनि खिसियाह छथिन।
अच्छा।
नहि भऽ सकैये अहि में।
अच्छा। हमरा आरके तऽ नहि य किछ। त हमे सब खिसिया देब हममेसभ।
बड शांत।
ह।
झगड़ा झगड़ा होबे करत छै तऽ ओएह अबैत छै सामनेसँ हम नहि अबैत छिय।
एकर ई एगो छै दोस्त जेना रहलहु।
हू हू हू ह।
हू।
और हरिक ऐन वक्त मऽ। जते दिन मतलब हमरा सबके भऽ गेलै मिलना ओ? जते दिनमे जब जब जे डेटपर मिलल छलै तते डेटपर मतलब फूल वगेरह लक अबैत रहै छै।